हेलो कहियौ सर की हाल छै
बढ़िया अपन बताउ।
बस कटि रहल छै।
की चलि रहल छै
अभी तऽ हम झाड़ू पोछा लगा रहल छी।
इएह जिंदगी ए की करबै।
आवाज नहि आबैए कतय घुमै छी।
घुम नहि छी की कहू ड्यूटी सऽ जा रहल छियै रूम इएह जिन्दगी है।
की करबै सब काम नहि देके हे तऽ की कर आबैया पड़त
तऽ अपन मिथिला आगे नहि ने बढ़ै छै मिथिला आगे बढ़ते तऽ अपना कुछु करबै
हू हू इएह बात छै आओर कहियो हू
तऽ खाना वगैरह नाास्ता भऽ गेल
नहि अभी तऽ कहलहु ने कामे करि रहल छियै खाइर आब बनीबे खबे
कखन सऽ लागल छियै काम
कोन कहिया सऽ
मतलब कखन सऽ आइसँ आइ कहि रहल छी
ऐस तऽ हम पाँचे बजे से
एते जल्दी उठ जाइ छियै गाँवमे त नहि उठे छलियै
हमर रोजेके छै हम रोजे एतबी टाइममे उठि जाइ छी
गाँवमे तऽ आठ बजे उठै छलियै अहाँ
हमरा कहिया देखलियै गाममे आठ बजे उठैत
देखलू तब नऽ कहि रहल छीियै
अहाँ तऽ दस दस बजे तक सुतल रहै छलू तऽ सभके सभ सभ तऽ सभके अहनाइतेअपने
हू की कहू हमरा तऽ भूख लागल यऽ बड़ी केसके
मंगा लिअ होटल मऽ खा लियऽ
होटल कऽ लेल पाइयो रहबाक चाही बड़ा
अहाँ सब बड़का आदमी छियै
बड़का आदमी बड़का आदमी रहतै तऽ मजदूरी थोड़ी नऽ करेत रहतिये जेहो अपन गाँव छोड़िक दोसर
आओर सब कहियो
आओर सभ ठीक छै अहाँ कहियो घर तरपर की छै हाल समाचार
घर पर के तऽ सब ठीक छै अहाँ बात करे छीिय कि नहि घर पर
हँ होई छै बात घर के बात आ वएहके टेंशन मऽ छी भैगने कऽ टेंशन मे
की कहलकै डॉक्टर
उहाय कहलके हन त ओ तऽ कत मेडिकल नहि हेयत मधुबनी मेडिकल हॉस्पिटल
कॉलेज
उएहमे कहलके जे पन्द्रह दस पन्द्रह किलो कऽ भऽ जाइ थिन
सब मतलब ऐज कते कहलकै
ऐज केतबो रहतै एककरामे जान एतै तबे हेतै
मतलब चारि पाँच साल
आब जाइया दस पन्द्रह किलो कऽ भऽ जात
ओरा भी डिस्चार्ज भए गेला
चाहे तीन तीन महीनामे हो या दस साल मे हो दस पन्द्र किलो के
हूँँ
किआकि अभी तऽ जान छै न तब जब जान एतै तबे कुछ करतै
नै तऽ घर लागतै तीन चारि साल ओहिसे जारो लाएग सकैया
हँ उ तऽ महिनवार वाले दीदी के लड़की है ओकर दू दू दू साल हयवला है दू या तीन साल होई वाला है साद अभी तकनै दस किलो भेलैय अब उहो पर
स
खाय पियए पर रहतै तबे न उ तऽ खेबो पीवो नै करै है
आ जे क
दूधो तूदो दूधो दूधो तूदो नै हैत रहै छै ह
दिक्कत बहुते खे एकड़ा अभी स एते प्रॉब्लम छै तऽ आगे जाके तब ई फ्यूचर के बहुते कठिन हेतै
सर्जरी भऽ जेतै तऽ फेर एते दिक्कत नै एतै ठीक भऽ जेतै
ओ तऽ बट अभी स त है न फेर समैझ सकै छियै ओकरा ऊपर की बितते
अचछा अब जे भगवान
नाम पर नाम कथी रखलकै
नाम शिवांग सैद रखने
शिवांम यसती बंद
सिवान्ग
शिवांगे शायद रखने है शिवम नै
जी
हूँ कोनो नै आब जे भगवान देलकै आब ओएमे खुश छी
ह किछु सोचे क
मेन बात छै मधुबनी तधुबनी आओर मे एते फैसिलिटी नै ने छै से पहिले अल्ट्रासाउण अथीवला होइ छै ऊ जे मतलब एक एक पूरा अथी वला होइ छै कलर कलर प्रिंट
कथी कहलिय
कहलियै ओ अल्ट्रासाउंड जे होइ छै से नै कर नै करबेने छलै नै तऽ पहिले देखा जाय है न केहन बच्चा कलर प्रिंट वला करेने रहै ब्लैक एंड व्हाइट वला करेने
कलर करबा लेबाक चाही ओहि हिसाब सँ ओकरा पहिले दबाई वगैरह दैतै
टाउन मे कहियो पते नय चलले
नय तऽ ओ करबा लै है तऽ ठीक रहतै पहिलेसँ दवाइ वगैरह दै हैय न
तऽ हँ हँ से तऽ बुझै छिये तै दुआरे ओना कते एक डेढ़ महीना तऽ रहै छै साइद तबे होइ छै डेढ़ दू महीना केँ
हुँ
तब उ वला होइ छै ओय मे सब कुछ देखा रहै बच्चा केहेन छै
हुँ- हुँ बता दै की प्रॉब्लम छै नै छै जे सब कुछ
हुँ तऽ उ नय करवेलकै एतऽ गाम अर मे एते नै नऽ अथी छै गाम घर मे
एना तऽ सब सोचै हेय पहिले जेना जे नॉर्मल भऽ जेतै
उहूँ अतौ मे मद अथी हॉस्पिटल जाउ तऽ उ हेबै करत खुलबे करत ऑपरेशने सऽ हैत ऑपरेशनो सऽ हैत आब चाहे जकरा
जेहो होइ वला रहै छै
हँ ओकरा तऽ आइमे तऽ पाइ चाही तऽ करबे एक तऽ पाई ऊपर सऽ दस दिन रखने रह ओ अलग गप
ओ सब चाहै छै जे कते दिन हमरा आउर बिल बढ़ै
हुँ उहै छैय आउर गाम घर उहै हम सोचने छियै गाम घरसँ निकैले जाउ कुछो अथि नैय हइ फेसलिटी
आब अपना आरके जागरूक होबऽ पड़त तबेटा बिहार केँ कुछो भऽ सकैय
ओ हम अहाँ से करैय सँ कुछ नय हैत
सबके मिलबाक चाही सब मिल जुइल केँ करतै तब
हुँ
कोई मलहे लऽ नय चाहे छै तऽ की करबै सब सोचै छै जेना चलै हइ जिनगी चलऽ दै छियै
हुँ - हुँ आब कत्ते देर मे पहुँचै छी
आओर लगतै पाँच सात मिनट मतलब आइब गेलियै सोसाइटी आइब गेलियै दू सँ चाइर मिनट लागतै जाइ मे
तऽ खाना पीना की बनेबै
देखै छियै आब जा कऽ पै पहिले जै कऽ सुतबै नींद लागल य
आब भूखो लागल य से कहै छथिन
भूख लागल यऽ तब भूख केँ देखल जेतै भाय कऽ कहबे कुछो बनबै कऽ लेल उ बने निंद पैर जेबै तऽ ओतऽ थोड़े नऽ पेट छैय से पता चलतै
निरज कतअ
ओ सुतल हेते
अच्छा ई तखन के दाइल छै
कहलू नओ बजेके है ड्यूटी
बढ़िया आह
आओर बताउ
रोड क्रॉस करे कऽ लेल रुकल छी गाड़ी पास एतय तब करबए
हू
और बिपिन तिपिन फोन करए या
के बिपिन
हू
नए करै हे हम ओय जेना फोन करने छलियै हमहि कनी पैसा कऽ काम छलै तऽ
पैसा लेने छलै नऽ ओ रिटर्न करो के छलय
अच्छा सब बड़का आदमी भऽ गेलै बिजी आदमी सब
सब तऽ अपन अपन काम मे बिजी रहिय छियै
हू
आओर की करबै
हमरा और के के पूछै लऽ जते गरीब दुखिया के
शे बात नहि है सबके छुट्टी नहि नऽ मीले हइ की करते जेहो टाइम निकले हे अपन फोन केर ले छय
आउ अभिषेक तऽ तभिषेक सब
नहि ओकरा सबसँ तऽ नहि भऽ रहल यऽ बात
ओर बताऊ नए तऽ हमरो सऽ कहाँ हो छै बात
कत जे भेलै हन कि पूरा देखियऔ पूरा भगवा रंग के झण्डा हर लागल यऽ सोसाइटी में कोनो फेस्टिवल वगैरा है की
आय अथि ऐह नऽ जगन्नाथ के या यात्रा भी छै भो भो
हँ दारकपूर हम पूरा सोसाइटी मे नऽ पूरा लागल छै हम काईल नहि देखली अभी देखलियै हन एलियै तऽ
अस भव वाला यात्रा यारे हमहुँ सोचे छि कि एक दिन जाइके छै
ठीके हे हमहू आईबेगेली एक दू मिनट मे पहुँचे जेबई
मोन तऽ करया एकदिन चलेके
कतऽ
ओतय जगरन्नाथ
जबै बिन्दाबन
बिन्दाबन तऽ उ आदित कहने रहैय अथी मे जन्माष्टमी मे
जन्माष्टमी मे जन्माष्टमी कथी मे पड़े हऽ कोन महिना मे
अगसट कतऽ अगसत सितम्बर यार हमरा टाइम नहि मिलै
टाइम तऽ हमरो नहि मिले हऽ ओनहि तऽ हम जेबै गस्त अगस्त के बाद सेप्टम्बरऽ अठाइस अगस्त के राखी है नऽ